कतऽ छियै यौ दीपक जी
हम छी तऽ चौक पर हवा खाय छी अथी के हँ चौक पर बैठ के दुर्गा स्थान मे बैठ के हवा खाय छी
हँ जे एते जल्दी खिसियाइ छियै हिनकर कारण की छै
ओके आइ लड़का खिसिया गेल छले हम कहा
ओ देखियौ ने शुरुकियौ ने ई जे अभद्र भाषा बाजि देलखिन किन न ओहिके कारण अहाँके अहाँके खिसियाई के कारण इह छियै हम बुझलियै चौक पर छियै सेह न
हँ चौक पर छी घूमे ले आयल छी मतलब अकेले छी बैठल हँ मदिरा पान लऽ ललेे छलू
खेले रही छियए त नाई
मदिरा पान लऽ लेलेे छी
ओ लह लेने छलय कखेन यौ ई मैटर भेलाके बाद
चलहुँ भरि दिन भोजन नहि कनेे छलहुँ ने ओहिपर आरो अथी भऽ गेल छलू टीस मैर देने छै
कहू त
हँ
मतलब चौक पर छियै
हँ चौक पर छी दुर्गा स्थान में लाइट कटि गेल छै कते काल छै अभी तक लाइट नहि एलै अभी तक ह हँ नास्ता पानी एलु तभी कनिक आदमी खेलु
ओ अभी ओते रहब तब
हँ खाना खााय ल गेल ओहेन बात अ दिमाग माइंड
ओ अभद्द्र तऽ बाजि देलखिन लड़का गलत बात केलखिन ककरो दिल पर लगे छै ने रियल गप बाजि देलखिन पूरा
हँ तऽ ओ एहिपर गेलहुँ तऽ घर पर गेलहुँ खाना खाय लए त एतेक भात कनियो भात नहि आरामसँ कलहुँ हम तऽ पता यइ हम भोजनो नहि करै छियअनि तमसाइल रहै छै तऽ पायनो ने पियै छैय तहँ तऽ एयलियै तऽ हुनका कहलै समझेलियनि जे अहाँ एहन बात बड़ किया बजलू ओ कहे छले
हमहुँ हमहुँ देख ने हमहूँ बड़ समझेलहुँंकरा ई गलत बात छै अहाँ सबके मजाक एहन तरहक नै करल करियौ
बात सही छै हमरा देखियो हमर किछो अथी छै पहचान पहचान किछो छै हमर अथी छै
हँ कहल क जे हमहु झा कहलखिन हम झा ओ छियै हम कहलै एहन तरह के नहि गप बाजल जाइ छै एना हँ जखैन अहाँके फोन केलक सूरज झा तखन हम हुनके लग छलहुं कहलक जे कहलक जे हमहूँ गलती केलहुँ बेकार कहलियनि हिनका ई गपशप हँ
जे अहाँ कॉलेज पर आब जाउ जे चीज आहाँक अथि करबाक
हँ गलती केलखिन अहाँके टोोकि कऽ ऊपर स ई लड़का सब हैस देलखिन ओहो गलती भेलै ह ह कर सकै छी हू तऽ भेलै ने भेलै की हू हँ लाइट लेकिन बड्ड काटैया ने ई गर्मी
लाइट कटैया ओ अहीं आर के तमशा जाइ छियै व‌एह दुआरे लाइटो कटि जाइ छै देखै ने छियै
ओ नेई गर्मी मे लाइट ब बड्ड काटत अक्सर लाइट कटैत रहै छै आब की कारण जे नहि कहब बहुत लाइट कटि रहल छै एह गर्मी मऽ फिलहाल हम लग अभद्र बालक बैठल जाहिमे आहाँक बैकग्राउंड सँ गलत गलत म्यूजिक सुना देत बुझलियै हमरा अरके अभिये लताम तोड़ कऽ खुएऐलक हे
तऽ अहाँके अथि गीत सुनबै
ओ हँ फिलहाल नाम नहि लऽ सकै छियै एहिपर लेकिन छथि अभद्रे लड़का छथि
नाम ल
जेय अंगनामे तीन गो मिस्त्री अछि बड़का जे तीन गो देखौ न अहाँ जेय अंगना मे तीन गो मिस्त्री अछि ओकर सबसँ बड़का मिस्त्री अधि हुनकर लड़का बुइझ गेल हेबै अहाँ सह नहि ओ नहि जय अंगनामे तीन गो मिस्त्री आय आय नहि छथि उ नहि छथि जिनकर नाम लेलियनि लेकिन हुनके बगल मे जे तीनू तीन भाय छथिन आ तीनू भाय मिस्त्रिये छथिन हुनकर बड़का लड़का हँ अच्छा हमरा बैकग्राउंड मे कनि आवाज आबि रहलै हम कनी दूरी पर जा रहल छी ओ
हँ सुनू न हम कहबैत किनकर लड़का छथि
मतलब खाना खा कऽ डेली चौक पर जाइ छै सैह नऽ
नहि हम बैट देतो हम तीन घण्टा तक शान्ति
बैठे छिय हमरो अबय के मोन होइत रहै लेकिन फिलहाल अकेले भऽ जाय छिये फोन करब काल्हि से जायब तब ओते गपो सप हेतै की
आ हँ आठ बजे सँ हँ सब सब मिथिलाके पहचान छै सब जरुरी रहै छै न हँ तो आबि जाइ छी हम भोजन क कऽ नइ
हँ
रहै छै आरामसँ बैठल रहै छै तीन घण्टा चारि घण्टा तऽ हरेक रोज हम बैठै छियै
हुँ बढ़िया रहै छै हाबो चलल आबो अपन बैठल रहू
के सब छैथ अभी
तू भाइग कीयाऽ रहय छिही तू खा कए आयल हेबी अभिषेक कहियौ न बात करब एगो सुन्दर लड़का सँ गप करबै छी अहाँके कनि काल गप कऽ लियऽ फिलहाल हँ हँ हँ सही बात हैय हम सुन्दर एगो अभद्र बालक हमरा पर टॉर्च बारि रहल छैथ टर्चकेँ ब्लीचिंग क रहल छैथ ट हँ आँखि पर टॉर्च मारि रहल छलैथ
हँ अच्छा के टौर्च बाइर रहल
अकेले छियै न
हँ हम अकेले
हुनकर नाम नहि न लऽ सकैत छिये एहि पर
आ हँ हम अभी कात बैठल छी बहुत मजा ल रहल छी हवा सन सनाइत तऽ बहैत अछि
जखन अहाँसभ बात केलियै सूरजसँ जखन अहाँसभ गप केलियै तखन अहाँसभ छलहुँ कतऽ
जखन अहाँ सूरज से गप कालियै तखन कतऽ छलियै।
हम छलहुँ कॉलेज पर सभ आदमी तैयार छलै, अपने गप मे सभ जते छथि जते लड़का। आओर छल सभ तैआर छलै। हँ, हँ बताउ।
गलत काम केलखिन ओ एनामे।
किछो नहि काम मे युद्धके करन युद्धके बड़का कारन बनि जेता त पर हैं ओ
हँ, बचि गलखिन लेकिन लेकिन ओ अहाँकेँ अहाँकेँ गलती एक्सेप्ट केला जे हम गलत काम। केलीये हन तरक बाय
अरे ओ बात नहि छै, देखो पहिलुक जमाना थोड़े न छै। छै, ई जमना दू हजार छब्बीस आबि गेले। दू हजार छब्बीसमे थोड़े ने एक पर एक आदमी छै, सो थोड़े ने कोई कमजोर छै।
दिन आब हम, हम झा जी छियै तऽ हम सभसँ ऊपर छियै एना छै। से नहि सोचलिये, है। आ कहलू जे ई मुखिया जी पंचायतमे काम केला कि नहि। ऑंय। हिलाने अय चुल पता नई किनका मुखिया बनाबे से कहियौ
ओ हँ, सोरेय, सोरेय ठीक छै, त फेर अपना रौ अइ ओ
हाल चाल पूछने
ठीक, ठीक छै, तऽ ना नाश्ता पानी भऽ गेल ओ। ह, ह। यार अभद्र लड़का छै, ओ वीडियो बना रहल छै।
ह, कोनो बात नहि छै, वीडियो बनबऽ दिहीन तब ने भएल छै।
हुनका लगै छान मजाक छै, की खिलाफ छै, हमसभ अपना नै बुझे छै जे एहि एहि भाषाके लऽ के। की सभ भऽ रहल छियै। मैथिली भाषाके ऊपर करेबाक छै, ने अपना आरके, आ एगो लड़का छथिन जे जाई छथिन दुबई।
हमर देखियौ सदीप यूनिवर्सिटीके अन्दरो जाइ छियै ने तब उ हमर मैथिल मैथिलीय बजै छियै।
हेबाक छै हेबाक छै कते हे देखियौ कते हैयत जे दिल्ली बंबई गेल हिन्दी बाजय लागत मिथिलांचलसे गेल ई एना नहि हेबाक चाही
अपन भाषा छै ने, दुइ ने? सुनू ने, दू महीना जे कमा कऽ एतऽ दिल्लीसँ। छै, ओ इंग्लिश-हिन्दी बाजऽ लगत, बताउ। तऽ ओ अपन जे भरि अथी पल्ला। अथि ओ इह‌ए पर अथि जे रहै जीवन बरन कतऽ आ भाषा बाजि रहल छै, दू दिन जय कऽ दिल्लीसँ तऽ बाजि रहल छै, हिन्दी बताउ, बताउ इंग्लिश जे आब इंग्लिश भऽ जेबै।
नहि यौ अपन भा
एतऽ तऽ इंग्लिशके बीस सालसँ तैयारी। कऽ रहल छल गोतीमे सिखलिये दू दिनमे कोन अहा भाष अच्छा सीख जेबै जर्मन हम आरके जे सिखबैत रहै छै, केना सीख जेबै बताउ तऽ हाँ
अपना मैथिली एहन कोनो भाषे नहि छै, बुझलियै कि हैं।
सुरीला आओर एहन मधुर आ कोनो भाषा नहि छै
कतहुं सुनयके नहि मिलत एहन तरहक भाषा
एहन कतो नहि सुनैके मिलत जे मिथिला के पहचान छै मिथिला ने कहै छै पोखरि माछ मखान खान इएह छै मिथिलाके पहचान आओर मिथिला के तऽ पता है मखान तऽ छेबे करे माछ से पवित्र आ चूड़ा दही तऽ छेबे करै
ओ लेकिन ई लाइट किया नहि आबि रहल अछि यौ से
देखियौ बिजली के प्रॉब्लम चलि रहल छै बुझलिय अतऽ कनिक काल पहले बिजली आयल छलै आ और मौसम आइ ठीक छै ने मस्त मौसम आइ छै जे बात छै
चौक दिसन हमू सब आउ हँ हइया अबै छी कनि ओ लड़का भोजन करथिन तऽ कहलिए भोजन कलियऽ तब चलब के छै नाम देखया हया
भोजन नहि केलखिन अभी तक फोन ओन नहि कटबै अपने मने कटि जायत बुझलियै नीतेश
करै छी तऽ सङ्गे अबै छी हमहुूँ सब करीब दस मिनट आधा घण्टा बैठब
कॉल कटि जत आइ देखियौ ने मस्त बात भ रहल ये अपना दुनू के बड़ पैसा देते दुनू बात से हेलो ई अहाँके अहाँके बैकग्राउंड आवाज आबि रहल यए बुझलिए सुनू नऽ अहां अथी वला करय छिय
जेठ जन के लड़का छथिन हँ
तऽ सुनू ने ई आब अपन जे भाषा बाजि रहल छियै तऽ मस्त मस्त पैसा अपनासब के बनतै एते नीक पैसा मिलतै तनि ओहि तऽ स साइड भऽ जाउ न पैसा क बात है नहि तऽ फोन कटि जायत एनामे हय यार बार बार हुनका परेशान किया किया क रहल छै बताउ हँ कनि दूरी चलि जाउ आ आराम से बात करु कोस नहि चलि जाएब
ठीक हम जी दूरीए मे बस
हँ कनि दूरीमे रहै तऽ कनि बात पीछाँ देखिियौ हमर पैसा बनतै ह अहीँके पैसा नहि बनत एहिके कारण कॉल कटि जाइत
अच्छा एहन तरह गप्प नई करू एहन तरह पैसा बनते अपना और के पैसा ल
नहि ओहि ले नहि टेंशन ई आर बात कऽ सकै छी आराम से एते हमर पता नओ नओ मिनट से अपन भाषा जे से मिथिला भाषा छै मिथिला भाषा के पहचान बहुत दूर त छै जनकपुर से स्टार्ट भऽ कऽ समस्तीपुर मुजफ्फरपुर मधुबनी सब अपन क्षेत्रमे आबि छै। अररिया भऽ गेल, बेगूसराय भऽ गेल दरभंगा
छै जे ई भाषा के ऊपर लऽ जेयबाक छै
दरभंगा भ गेल ई तऽ भाषा ऊपर जेबे कर करथिन अपन। जँ कोशिश नहि करबै, तऽ किएक हेतै? कोशिश करबै तऽ हेतै ने। किया
ह अपना यर कोशिश करबे राष्ट्रभाषा घोषित हइ
राष्ट्रभाषा नहि घोषित हयत पर अपन जे अथी भाषा जरूर राजभाषा जरूर घोषित भऽ सकैयऽ राजभाषा जे हैत ओकर पहचान दिला सकैत छिय अपना कोशिशे करबै कि ककरो गरदनि में तऽ नै ने अथि राखि सकै छै
भाषा जे अपने जिला भरिमे घुरिया जेतनि
अपन जिलामे नहि घुर रहल छै। बहुत दूर तक फेलल छै। अररिया भऽ गेल सुपौल भऽ गेल पूर्णिया भए गेल आऔर मधुबनी भऽ गेल अ मधुबनी दरभंगा आ सीतामढ़ी बेगूसराय सब अपने आरके एरिया में अबैत
अपना सभ मे ज्यादा सँ ज्यादा आओर विकसित हैय आ विकसित हैय भाषा हथ हँ हेलो हँ हँ हँ कहियौ ने यौ बाजियौ रहए